हँ
राधे कृष्णा
हँ राधे राधे का हाल चाल
क कैसन छि अपने
ह ठीक छै
और खाना पीना होइल अपन के
हँ खाना पीना होइ गेलै हूँ तोहर अगर होले
हँ खैलहुँ अपना
बाबू आरके तबियत कैसन छै ई छोटकी मना करत मौसीके रे
ठीक छै अभी से लेटल छथिन अपना
अच्छा हँ
एन्ने के मौसम केहन छियै
ठीके छै अच्छे छै गर्मी तऽ रहबे करै छै
एन्ने तऽ बहुते गर्म एन्ने तऽ बहुते गर्मी छै पाँच बजैल पाँच बजे ल चल रहे लेकिन ठंडा गिरेलकै कहाँ
त एकदम अकबकाहट लगै छै अइसन गर्मीसँ की
बहुत जायदा
लाइन आर रहै छै कि नहि
हँ दिन भरि तऽ रहै छै लेकिन फेरो कटै छै रात के बहुत ऊमसा आ जा छै
हँ रतिकऽ हमरो कन कटे छै दस साढ़े दस बजे सुतै के ठेम
गर्मीमे तँ ओतए लाइनोक स्थिति खराबे रहैत छै। गावमे
हँ कियाकि ट्रांसफार्मर गरम हो जाइ छै इेसते काटते रहै छै
हू बड़बहो नहि ने करै छै ट्रान्सफार्मरक पावर।
हँ, ई बात तँ छै। आब सभ। ले लेलकै तँ पावर तऽ लेबे करतै।
बढ़ि छै ने। सब घर में लगभग ए सी सब घर में कूलर दसगो पं हँ
हू पहाड़ि नहि के बचबै के सब प जेकरा पास पैसा पैसा चा छै बचैतै, कोठी छै जकरा पास नहि रहै छै से ने सोचैत छै।
जब नहि रहै छियै तऽ पंखा आ बन्द कर दियौ ओहो आर तऽ नहिए करै छै
हँ आ ई सब चीज तऽ होयके चाही हमर बच्चा बुतू कोसा सहि करै छै चालुए कैर देलक तऽ पापा गोसबे लगै छथिन जैसे वएहे करै छै।
जा त बिजलियो लगै छै लोडो बढ़ते रहै छै आजकल के बच्चाभमे अछि
नहि अरे भार पड़तै तभिए ने समझ मे अतै अभी कुछो नहि भाग पड़तै कुछ समझै नहि
ह अपना आपनि रहै छै सब समझै छै ठीक चलि रहलै हन कल कले जेइहै अपन भागलपुर होस्टल
ओ अच्छा।
ह बो लियए हँ, एही एजमे की करबै, तै देखैत छियै।
अच्छा अच्छा हँ नजदीक रहतै तऽ ठीक रहै छै।
ऊ
आ ह।
जे निक। बहुत बहुत दिक्कत
हं उ हो गेलै त हये गेल आरो आर नानी आर घरके हाल चाल ठीक छै
हँ ठीक छै नानि त नहिए रहलखिन आब नानी जे छथिन जे छथिन जायबो कहाँ गेल छियै एखा चल हो गेल गेल नानिये वला कार्यक्रम गेलहु ह
अच्छा अच्छा
हू
अच्छा तऽ नानाजी अपने चलै बुलै छथिन कि नहि
हँ, चलै छथीन।
सुनैर छथिन।
हूं तनी ऊँच्चा ऊँचा
अच्छा-अच्छा होइ जाइ छै ई उमरमे आदमीके। अच्छा। अपनेक हमर तऽ सब ठीके चलि रहल छै
आ की।
तब घूमय लेल कहीं विचार कएलहुँ अपने?
कहाँ जाए कऽ छै घूमय कहाँ जाइ छी? गर्मीमे पहाड़ी इलाका मे जेबै। तऽ कन्ने सुनै छियै जे बाँध टूटि गेलै, पानि आबि गेलै देखै छबे करै छै।
हँ पानियो गिरे लगले से गंगाजी
तब अपना क गङ्गाजी भरि रहलखिन ने
हँ बस रहल क कटाउओ चले लगले हन
ह अच्छा।
नहि, कोइ एबही नहि। तै सोचलियै जे कोइ एतहि। अथी जल लैके इतर सावन के महीना आ रहल छै जल-उल चढ़बै ल होतै। कोइ एतथिन त तनी लेने एयथिन एहि जग
अभी कोन तऽ जा ज बिचाज नहि छै
अच्छा।
परीक्षाक ओर गाममे।
ओथिन तँ लऽ लैलेथिन, याद रखथिन तनि यार।
ह बोल बबै हँ
आइ की पकल खाना
मसलीके झोर रहै बात रहै।
ह ह कहाँ से मसुररी आल रहै गाँव से
हँ, तँ अपना आर के गाम दिसन छै।
ह अच्छा अच्छा
आइ गेलिए। कॉलेज आर घूमि रहल हन पूरा। कॉलज लाइब्रेरी एनी एनी बौखलेलु हन।
अच्छा।
देखो कलेब। बारह बजे निकलबाक गड़ी छै। नहि ऐसे ही हो अच्छा खाना दैत छै घरक स्थिति ओहन नहि रहलै। दूध ठहराय देख देख देखबैन बोइलकें
एहन सुखल चीज रहैत छै तँ कखनो किछु तनि खा लेलक, पानि पी लेलक।
ह्म पहिने होइ रहै, जँ कोनो जा रहल रहै तऽ। पकवान होय निमकी होय बनाय आ मौसम के करि ह जतेक कतेक मेहनत करज
हँ, आब तँ सबे एसस।
हू
अच्छा घरबा जे ढलैया होलै पूरा कि नहि होलै
नहि अभी पैसबा आर तनी दिक्कत छै
अच्छा-अच्छा, एखन कहाँ तक रुकल छै?
अभी लिंटर होय गेल हन ह
ओ
ह
अच्छा
एकाज सब सप्ताहमे देखियौ कहल ह पैसा आय त तनी देख
आ बजा कहुची कहुची गाछ बचलछै
आ कहाँ गाछ खाली हीं नींबू के सैनिक
ओ बर
हँ
अच्छा ओकरा मे छोटा गाछ आर देलकै हन कि नहि नीचे जमीन
कथी नीबू बाला नहि एके गो छेबे करै
न केगो गाछ अर उगल होते
ह नेवो दौसथोड़ ए गै छै
त कसे होइ छै
गाछ एजा छै से लोच्मी आरके होइ छै ने ओना ही
अच्छा अच्छा
इतराबै नै ने छी
ह हमसोचलियै कि नेेमू के बिच्चा रोपि देते तऽ गाछ उगि जते
नहि ओहन नहि हो
ठीक रहै नेमू अच्छा फरे रहै
हूं अभियो फर फड़ै छै
है आ त
फल आर के रहे ते जादे अच्छा रहे रहे गाछ कटले मे कथबे ने करै छै
हँ ई बात तऽ छै आ पीछे वला अपने आम गाछी आ सब कैटय गेलै
य अपना घर पीछे गाछी कहाँ रहै केला गाछी रहबो करे
अ
केला छेबे करै अभी
ह आ ओसभ पीछे जे आम गाछी आर रहै से कैट गेलै
नहि छै तनी मनी कट लै है धीरे धीरे जनसंख् या बढ़ रहलै हन अपन घास काट केे घर कूल बना रहल
हँसते रहै छै
ह नहि करते तऽ कहाँ रहतै त जनसंख्या त होत ने
हँ ई बात तऽ छै तेने आ पेड़ पौधा कटि रहल छै जे आब दिक
तमे तऽ गर्मी करै छै उतने ठण्ढो करै छै
नहि ते नहि कि बिल्डिंग छै जेकि एतना गर्मी करे तै रहै नहि फैक्टरी छै नहि कुछ तैयो एतना गर्मी छै हू
च इहे सब कारण हो छै गाछ काटि लेहु कुछ त बचावट करलो ने
ह आ
छोटकी आर फुआके हालचाल ठीक छै अपने
हँ ठीक छै हमरो आर मन करै छै घुमै लेकिन समय अी नहि मिल पाए रहलौ हन
अच्छा अच्छा आब तऽ घूमयके टाइमे आइले साबन एते सब ई मंदिर जो ओ मंदिर घुमबे करतै
ह दिन दिन पर दिन से भगवान कोई नहि याद करै छै आजकल दिन से याद करके
हँ
साावन के दिन एलौ ने शंकर जी याद कइलऽ आ नहि अयलऽ नहि अयलो तू धैरके मांस मछली खो इ सोंच देखै छौ सोंच सब
अरे एक बार देखलियै इधरे कल परसु कैगेन भगवान कहलियनि पंडीजी छथिन आ सब बैठ के मुर्गा परसि के खाय रहै सब केने पंडीजी दोसरा ज्ञान देथिन देखही अपने खुदे खा रहल सब बैठ के तीन चारि गो पंडीजी बैठ के खाय रहल छथिन
हूंम्म सब बेच खैलकैहन अब कोइ नहि सही रहलै
उ कोन पंडीजी छै इतना भगवा बस भगवो रंग के अपमान करै छै
हूंम्म सब बर्बाद करि देलकै हन
उहेसभ देख कऽ की सिखते आबय बला बच्चा बालो बच्चासभ कोइ ध्यानो नहि ने दैय छै ई सब
नहि से के ध्यान देतै जेकरा जे मन होइ छै से करै छै
हूंम्म आ जादे बोलबहो तऽ कहत तोंही ठेका लेलहीं हें
हँ ई बात तऽ छै
तब अपन खाना पीना होएल
हँ सब होइ गेल छै
की बनैलियै छल अपने
हम्मे आइ बनेलियै रहे पुरी सब्जी आ खीर
किछु बिस
तऽ नहि रहै आइ अपने हिन्दू होइ के अथी होइ के पूछे छियै जगरनाथ आइ अथी रहै
रथ यात्रा निक कललै
हँ तऽ आइये तऽ छै तऽ उहे सबी बनाबै छियै।
तऽ अपना एजा रथ यात्रा निकलै छै
आब धीरे धीरे आदमी जागलै तऽ अपन सोचै छै आदमी के जन्मदिन मे खाइ तै सब अपन अपन बनाबे के भगवान के अथी नहि सलेबे अथी करै इहे से सब बनबै छै कोइ कोइ के तऽ हमहूँ जानलियै तऽ तनी बनाय लेलियै
हूंम्म हमरा अभी रात मे निक कलतै जगन नीक